हेलो नमस्कार नमस्कार सभ ठीक छै ने।
हँ सब ठीक छै।
आइ हम पुस्तक पढ़बाक महत्व पर चर्चा करै चाहै छियै कियाकि पुस्तक मनुष्यक सबसे विश्वसनीय मित्र आ ज्ञानक अमूल्य स्रोत मानल जाइ छै।
बिलकुल सही कहि ले पुस्तक केवल जानकारी नहि दैत छै बल्कि मनुष्यक सोच दृष्टिकोण आ व्यक्ति्वत विकासमे सहो महत्वपूर्ण भूमिका निभावत छै।
सच कहू तऽ जखन हम कोनो नीक पुस्तक पढ़ै छी तखन एहन लागै छै जेना हम एक नव दुनिआके यात्रापर निकलि गेल छी।
हँ क्यूकि पुस्तक सब हमार ओहि अनुभवसँ परिचित करैत करबैत छै जाहिके हम स्वयं जीवनमे शायत कर कखनो अनुभव नहि कर पायबै।
हमरा लगै छै जे पुस्तक पढ़नाइ मनुष्य कल्पना शक्तिके बहुत मजबूत बनाबै छै।
बिलकुल पुस्तक पढ़ैत समय मन स्वयं पात्र स्थान आ घाटक चित्र बनाबैत छै जाहिसँ रचनात्मक बढ़ैत छै।
कलियामे एक इतिहासक पुस्तक पढ़ि रहल छलहु जाहि से हमरा बहुत रास नव जानकारी प्राप्त भेल।
सही कहले पुस्तकसभ अतीत वर्तमान भविष्य बीचमे एक महत्वपूर्ण सेतु जााकऽ काज करैत छै।
सच कहू त पुस्तक पढ़बाक आदत छात्र सभ लेल विशेष रूपसँ लाभदायक होइत छै।
हँ क्यंकि एकर माध्यम से भाषा ज्ञान शब्द भं्डार आ सोचावक क्षमता विकसित होइत छै।
हमरा लागै छै जे। पुस्तक मनुष्यके धैर्य एकाग्रता सेहो सिखाबैत छै।
बिलकुल नियमित अध्ययन करेनिहार व्यक्तिगत सामान्यतः अधिक केन्द्रित आ अनुशासित होइत अछि।
कल ही हम एक महान व्यक्तिगत कथक पढ़लहुँ जे पुस्तकके मूल शिक्षक कहल गेल छल।
ई बहुत सुन्दर विचार छै पुस। तक बिना किछु। कने सहो जीवक महत्वपूर्ण शिक्षा देैत छै।
मोबाइल आ सोशल मीडिया युग मे पुस्तक पढ़बाक आदत धीरे धीरे कम होइत जा रहल अछि।
हँ मुद्दा गहन ज्ञान आ गम्भीर समझत आओर पुस्तकसँ बेहतर माध्यमसँ प्राप्त करनाइ कठिन छै।
हमरा लगैत छै जे प्रत्येक व्यक्तिके प्रतिदिन किछु समय पुस्तक पढ़बाक लेल निकालबाक चाही।
सही बात नियमतः अध्ययन मानसिक विकास आ आत्मविश्वास दुनून बढ़बैत छै।
कल ही हम एक विचार पढ़लु जतेक पुस्तक पढ़ब ओतेक संसार के बिना यात्रा किए देखब।
ई विचार वास्तवमे पुस्तक के महत्व के बहुत सुन्दर ढंग से व्यक्तित्व करैत छै।
सच कहू त पुस्तक। केवल परीक्षा पास करबाक साधन नहि बल्कि जीवन बुझबाक माध्यम होइ छै।
बिलकुल महान लेखक सभ अपन अनुभव विचार आ ज्ञान पुस्तकक के माध्यम से समाज तक पहुँचाबैत छथि।
हमरा विश्वास छै जे पुस्तक पढ़बाक आदत व्यक्तिके भीड़सँ अलग पहचान देबाक क्षमता रखैत छै।
किएकि ज्ञानवान व्यक्तित्व निर्णय ले लेबाक सोचबाक आ समस्या समाधान करबाक क्षमता मे अधिक मजबूत होइत छै।
सही कलियै पुस्तक मनुष्य्यक सबस सच्चा मित्र छै जे जीवन भरि ज्ञान प्रेरणा अनुभव अ सफलता दिस मार्गदर्शन करैत रहै छै।
बिल्कुल पुस्तकक संग बितावल समय कखनो व्यर्थ नहि जाइत छै केहु के प्रत्येक पुस्तकक किछु न किछु नव सीखक अवश्य देैत छै।
हां कल्हि हम एक जीवनी पढ़ि रहल छलु जाहिमे एक सफल व्यक्ति संघर्ष कथा लिखल छल।
सही कहे लै जीवनी पढ़ल आ से हम महान लोक सभक अनुभवसे बहुत कुछो सिखत अ छी।
सच कहू तऽ एहन पुस्तक सब पढ़िके मनमे नव उत्साह आ प्रेरणा उत्पन्न होइ छै।
बिल्कुल जखन हम दोसरक संघर्ष आ सफलता पढ़िते छी तखन अपन समस्या अपेक्षाकृत छोट लगैत छै।
हमरा लागै छै जे पुस्तक मनुष्यक सोचके गहराई प्रदान करैत छै।
हां क्यूंकि पुस्तक केवल तथ्य नहि बताबै छै बल्कि सोचबाक नव तरीका सेहो सिखावत दै छै।
कल्हि हम विज्ञानक एक पुस्तक पढ़लियौ जाहिमे ब्राह्मण्डक विषयमे बहोत रोचक जानकारी छल।
ई बहुत नीक बात छै विज्ञान पुस्तक जिज्ञासा पढ़ाबैत छै आ ज्ञानक सीमा विस्तृत करैत छै।
सच कहू तऽ पुस्तक पढ़य समय हम अपन दैनिक तनाव सेहो किछु समय लेल भूलि जाइत छी।
बिल्कुल अध्ययन मनन के शान्ति देैत छै आ सकारात्मक ऊर्जा से भरि देैत छै।
हमरा लगै छै जे पुस्तक सन समय बितानाय मोबाइलपर समय बर्बाद करबाक तुलनामे बहोत उपयोगी छै।
सही कहिले सोशल मीडिया तत्कालिक मनोरंजन दैत छै मुदा पुस्तक अस्थायी ज्ञान दै छै।
एक हमरा लगैत छै जे पुस्तक संग समय बितानय मोबाइल पर समय बर्बाद करबाक तुलना में बहुत उपयोगी छै।
सही कहेलै सोशल मीडिया तकनी अ तत्कालिक मनोरंजन दै छै मुदा पुस्तक स्थायी ज्ञान दैत छै।
कल्हि हम एक पुस्तकालय गेल छलहुँ जतय हजारो पुस्तक सव्यवस्थित ढंग से राखल छल।
पुस्तकालय वास्तवमे ज्ञानक खजाना होइत छै जतऽ प्रत्येक पुस्तक एक नव संसारक द्वारक खोलैत छै।
सुगंध आ ओकर पन्ना पलटबाक अनुभव सेहो बहोत विशेष लागैत छै।
आ नियमित पाठक सब एन एहि अनुभव के बहोत पसन्द करत छथि।
हमरा लागैत छै जे बच्चा सब मे शुरू से पढ़बाक आदत विकसित करबाक आवश्यकता अछि।
बिल्कुल बचपन से विकसित कैल गेल अध्यात्मक आदत जीवन भर साथ दैत छै।
कल्हि हम एक विचार पढ़लु एकटा नीक पुस्तक सेकलो शिक्षक बराबर शिक्षा देत छै, सकै छै।
ई विचार बहुत सार्थक छै पुस्तकक ज्ञानक समय आ स्थानक सीमा से होएत छै।
सच कहू तो पुस्तक हमरा सबके केवल ज्ञान नहि बल्कि विवेक आ समाज सेहो प्रदान करै छै।
हां आ विवेक पूर्वक व्यक्ति जीवनक निर्णय अधिक सोच समझ के लैत छै।
हमरा विश्वास छै जे जतेक लोक पुस्तक से जुड़त समाज ओतेक जागरूक शिक्षित आ प्रगतिशील बनत
सही कहिले पुस्तकें मानव स स सभ्यातक सबसे मूल्यवान धरोहर सबमें से एक छै जे पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान प्रयोगना या अनुभवक प्रकाश फैलाबैत रहैत छै।
बिल्कुल बिल्कुल हमरा लगे छै जे पुस्तक मनुष्यक जीवन मे एहन मित्रक भूमिका निभावै छै जे कखनो साथ नै छोड़े छै।
हाँ बिल्कुल जखन व्यक्ति अकेलापन महसूस करत छै, तखन एक नीक पुस्तक ओकर सबसे नीक साथी बनैत छै।
सच कहू तऽ पुस्तक पढ़ैत समय एहन लगैत छै जेना लेखक स्वयं हमरा संग बेसीके बात-चीत करि रहल छथि।
अ आ एही कारण पुस्तक पढ़नाय केवल जानकारी प्राप्त करनाय नै या बल्कि एक अनुभव सेहो होएत छै।
कल्हि हम एक स साहित्यिक उपन्यास पढ़ि रहल छलहु, जाहिमे पात्र सबक भावना सबक बहोत सुन्दर ढ़ंग से वर्णन कैल गेल छल।
सही कहै लै साहित्यक मनुष्य्क भावनात्मक समझ के मजबूतक बनाबैत छै आ सहानुभूति भावना विकसित करत छै।
हमरा लागै छै जे पुस्तक पढ़निहार व्यक्ति सामान्यतः अधिक विचारशील होय छथि।
बिल्कुल कियाकि अध्ययन व्यक्ति के हर विषयके अनेक पक्ष देखाबाक क्षमता प्रदान करत छै।
सच कहू तो इतिहासक पुस्तक पढ़ि के हमरा अतिक सभ्यता आ संघर्ष बारे मे बहोत जानकारी भेटैत छै।
हाँ इतिहासक अध्ययन से हम अपन पूर्वजक अनुभव से सीखित सकैत छी या भविष्य के लेल बेहतर निर्णय लेबैत स सकैत छी।
कल्हि हम एक विज्ञान कथा पढ़लु जाहि मे भविष्यक तकनीकन बहोत रोचक कल्पना कैल गेल छल।
ई पुस्तक सब काल्पन उम्म काल्पने शक्ति या वैज्ञानिक सोच दुनू के विकसित करत छै।
हमरा लागैत छै जे प्रत्येक घरमे एक छोट पुस्तक संघा आवश्यक होयबाक चाही।
सही बात घरमे पुस्तक रहला से बच्चा सबमे सबो पढ़बाक रुचित विकसित होएत छै।
सच कहू तऽ बहुत रास महान व्यक्ति अपन सफलता मे पुस्तकक महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार कएने छथि।
बिल्कुल विश्वक कतेको सफल वैज्ञानिक, नेता या लेखक नियमक अध्ययन आदर्श रखत ए छलाह।
कल्हि हम एक विचार पढ़लु पुस्तक ओ जहाज छै जे बिना खर्चक अहाँके हजारो वर्षक यात्रा करा सकैत छै।
ई बहुत सुन्दर विचार छै, पुस्तक समय आ स्थानक सीमा तोड़ि का ज्ञान विशाल संसार छै, जोड़त छै।
हमरा लागै छै जे पुस्तक पढ़नाय केवल विद्यार्थी लेल नहि बल्कि प्रत्येक आयुक व्यक्ति लेल लाभदायक छै।
हाँ सिखबाक प्रक्रिया कखनो समाप्त नहि होएत छै आ पुस्तक एहि यात्राक सबसे महत्वपूर्ण साधन छै।
सच कहू ते प्रतिदिन केवल किछु पन्ना पढ़बाक आदत सेहो समयक संग बहोत पैग ज्ञान संग्रह बना दैत छै।
उ बिलकुल छोट-छोट निरन्तर प्रयास जीवन मे पे परिवर्तन लायक अबैत छै।
हमरा विश्वास छै जे पुस्तक सभ्यता ज्ञान आ मानवीय अनुभवक सबसे मूल्य खजाना छथि। हलो। हलो। हेलो। पुस्तक केवल कागज पर लिखल शब्द नहि बल्कि ज्ञान, अनुभव, प्रेरणा, कल्पना आ मानव सभ्यताक अमूल्य धरोहर छथि जे जीवन भर मार्गदर्शन करत-करत छथि।